हँ आवाज अबैया?
हँ अबैया ठीक छी?
हँ हँ ब बढ़ियां छी अहाँ?
हँ हमहुँ ठीक छियै।
ह आइ त रैव छैय।
रैव छैय तऽ इबके छुट्टी मे थोड़ी रहै छैय आदमी।
बात त सही छैय।
हँ नामके लेल रैव होइ छैय।
हमरा ओतऽ की छैय जे बाँकी दिन सब जाइ छथिन ड्यूटी पर तऽ रैव के त की रैव छैय मतलब ओर
सब हँ तऽ घरे पर रह महिला के लेल कुछ जादे बढ़ि जाइ छैय ओकरा लेल संडे हेबे नई करै छैन। वहे न एलथि तऽ ओ सब फरमाइश चलेलैथ की इ खायब ई खायब
हँ
ओ वला सिस्टर शामो मे नश्तामे चाही हुनका किछ तऽ तीन बेर तऽ दिनियेमे भऽ गेल दिनेमे भऽ गेल तीन बेर आ फेर एक बेर राइत मे चलला वहाँ किछ जादे परेशान भऽ जाइ छैय रैव क दिन महिला सभ।
खेनाइ पिनाइ भ गेल हँ हम तऽ आइ जल्दी ही भ गेला। फ्री
हँ हमहूँ खाना अभीए जस्ट खेलहुँ हेँ सुबहमे खेने छलहुँ। एक बेर ओर खेलौ हैं। चावल सब बनि जाइ छैय तऽ सोचै छी खा लीअइ।
हम् हम आइ जल्दिए खेनाइ बनेलहुँ ओर जल्दीय भऽ गेल छले आइ। बस आब बर्तन वगैरह अइछ साँझ में हुमर बहीन धोइ छैय तऽ ओ काज ओकरे रहे छैय हम खेनाइ बनाबे छियै ओ काज बाँकी काज बहिन करै छैय।
अच्छा अहाँ कय बहीन छियै से?
दो बहिन छिय एक भाय छीयय ओना हमर सबके अथी छैय ज्वइंट फैमिली छैय आरो बहिन छैय। सब छैय।
अचछा सब कोइ मिलके करै छै
हँ फिलहाल एखन हमर काकी माँ सब छथिन नई आर मम्मी के छै मोन खराब तै दुआरे हम आर हमर बहिन एखन पूरा घरके काज कॉलेज
कऽ लै छी ओर करबाको चाही मम्मी सब पड लगै छथिन तऽ कनि अथिी नहि लगैत रहैत छै
एखन हम उएह रोटी वगैरह बनाबैत रहौँ तऽ जखन अहाँ मैसेज केलहुँ राति मे नओ बजे शायद
हँ कहली फ्री छियै एल छी मतलब बैठल छलियै तऽ कहलियै कनि कऽ ले छी मेन बात की भऽ जाय छै कोनो कोनो लड़की सब जे हय से एगारह बारह बजे फ्री होइ हमरा पते नहि लगत एगारह बजे आदमी सुतते कि ओ बात करतेै हमरा से समझ मे नहि आबैत रहे है
ा सब तऽ हम सब सुति रहे छी क अहाँ एगारह बजे से हम सुतल रहियै तखन
आ की करैत रहै छै पते नहि चलैत रहै हमरा तऽ
अचछ
हम ठीक छै तऽ फेर एगो दुगो के मैसेज के लिए लेकिन कहलु की‌ जे हम खाना उना बनाबै छी ओर फेर एगो‌ लड़की की कहले तऽ कहल हम बर्थडे पार्टी मे जाइ छी
अच्छा कते
तऽ ह हेलो
हँ हँ कते लड़की छथि अहाँ लगमे जिनकाँ सॅं गप कपाबे छी हेलो
हमरा लग जे हइ से दू दू चारि चारि पाँचो गो
अच्छा हमरा लग में एकटा अछी जिनक अहाँ नं्बर देलहुं ओ छथि तीन आ एक हमर बहिन अय चारि
अच्छा हँ तऽ हम सर से बात कऽ के खतम कऽ लेने छियनि हुनका से एगो दोस्त छै उनको से खतम को लेने छिये एगो आहं छी ऑप्शन मे ओर दुगो लड़की छै ओ सब गाँंव गेल छथिन लिन बुझलियै ओ आके ताहि दुआरे अहाँके नम्बर नहि देलहुँ। गाँंव मे एना नेटवर्क बहुत इशू छैय। बात करब तऽ दो मिनट बात हैत दू तीन मिनट बात हैत ओके फायदा नहि है ताहि दुआरे सोचे छलियै आइ नहि आयल स आइ रवि भऽ गेल तऽ आइने आयल तऽ काल्हि नहि तऽ परसू ईसभ आबि जायत हँ तब ई सबके निपटा ले तऽ अगर फ्री छलहुँ तऽ त ओ सब तऽ नया चैप्टर खुलि जायत से वला बात हॅं
एखन मतलब एहि पर अथी लेट से देखाबै छै जे मतलब काॅल अहाँके कथी भेल से लेट नहि हुॅ जेना हम बृहस्पति दिन कि शुक्र दिनसँ शुरू केलियैए तऽ जाहि दिन शुरू केलियै तइ दिन हमरा तुरत तुरत तुरत देखाब लागै सब चीज
हँ लेकिन नहि ए नहि हम तऽ बहुत दिन हम तऽ हमरा लग बहुत दिन पहिले सात दिन पहिले जुड़लहुँ हम एहिस अथी जहिया लगौने रहथि ने सर तहिये भेल जुड़ल रह कॉल सेंटर ओके बाद जुड़लो कॉल वाला मे। हमरा सब बात बतौने रहैन सर तऽ सब प्रथम सरे कॉल केने रहथि। हमरा
अच्छा
तऽ हम कहलियै बात कयने रहियैनि हुनकासँ। तऽ बातचीत करलाक के बाद फेर धीरे धीरे नम्बर सभ अयला तऽ हम सभसँ बात करय शुरू कऽ देलियनि
अच्छा अच्छा
त ना हम कहलिय कि एना के खतम भ जाइ छलेन जा फ्री नहि रहहि जाइ कि होइ छैय कि बीस मिनटके गायब रहै छैय एहिमे हम सुबहे के फ्री रहै छियै जदा चाहे हम शामके फ्री रहै छी आ दुपहरमे अगर टाइम मिलल तब मुकरलहु नहि त नहि हम करलौं करै छियै किनको त उ सेवला बात भ जाइ छैय। त ओ ओहि दुआरे हमरा कनि दिक्कत भ जाइत रहैत छलए। त हम त रात के कॉल करै छलै त ओ लड़की सब हँ दू तीन ओ लड़कीसब जे हइ दू तीन गो से एक दूसरास बात क लै छलनि त हमरा फेर नहि मिलै छलय। मेन बात होइ छैय एक बीस मिनट के गैप भ जाइ छैय। फेर खेना पीनाइ खेलौं सुते के टाइम मे आब जाइ छैय। जब हमर बड़ी आबी छलै कि हँ त ओ हुनका सब के कहि दै छलियै कि बीस मिनट हेतौ त हुनका स बात क ले तु ओहिके बाद बीस मिनट हेतउ त हमरा से बात कलिहे जाइए त इएह सबमे होइ छलै एहेन
अच्छा अछा एखन के पेमेंट के अथी देखाबैया अहाँके जे मतलब अहाँके कते पैसा प्रसेस मे अइ से?
इसब अहाँ बादमे बात करब।
अच्छा से बात छैय।
हँ
ओ अच्छा आओर कथी सब खेनाइ पिनाइ भेलै?
आइ सब्जी मार्केट नहि गेल छलियै त वएह बनल छले दालि भात भूज जिया हमरा त भुजिया कट दौड़ैया दालि भात पर। मतलब सब्जी रहल हँ एना जे कहबै सब्जी रहल सब्जी के ऊपर मे भुजिया बना दिय तब खा लेब लि किन अहाँ बै कि दालि भात दालि भात भुजिया हमरा त जेना काट दो रहे अचार खूब खेलौ दालि जे अनलक अनने मतलब बनौन नहि छलहु ह से हम पूरा के पूरा ओनहिये फेेक देलियै। लाइब्रेरी सब ज नहि हमरा पसन्द अइ मजबूरी कोइ छैय ने त बना लई छियै नहि सब्जी मिलल त आब की बनाउ से वला बात भ जई छैय त कनि मस सला दि बना लेलहुँ कनी आर भुजिया बनौने छलहुँ आ भुचिया के कनि ठण्डा भ जाइ छैय त खायके लायक हमरा नहि लगैत रहैया ओ चीज छैय से गरमे गरम हँ भुजिया जे है से गरमे नीक लगै छ
सही बात छैय ठण्डा मे नहि नीक लागै छैय।
ठण्डा मे नहि नीक लागै छैय।
ह्म हम त आइ सीधा सीधा आइ हम सब्जी बनेने रहौं और भात बनेने छलहु हम दालि नहि बनेली ओर पकौड़ा आलू के बस
हँ सब संडे रवि छलै न त सब घरे पर छलै तखन
घर पर छलखिन ए तहि दुआरे हमरा ओत रवि क बनिते टा छै पकौड़ा वकौड़ा हँ
छुट्टीमे मजाए कुछ अलग छै कि खाय सबके
ओना हमरा सबके एतबा दिनस छुट्टी चलै छलै गर्मीए छुट्टी छलै न
ह्म ह्म
त अब काल्हि से स्कुल खुजि रहल छैन सबके
अचछा
पप्पा चाचा सब के भाय बहिन सब के काइल से स्कूल खुल जेतै
तब तऽ सब स्कूल जेनाइ शुरू क देतै
हँ फेर सब अपन अपन काज पेर तऽ फेर कनि मनी आ पढ़ाई है ततो दिन त पढ़ाइ कनि बहुत कम होइ छलै
हँ कनि परिवार मे अगर रहय लगैत छै ने आदमी तऽ काज सब कनि ज्यादा भऽ जा जाइ छै
बेसी भऽ जाइ छै ऊपरसँ मम्मी जहन बीमार भऽ जाइ छै तऽ और बेसी
हँ तऽ हुनको जे ओ जे काज करैत छथुन हुनको वला काज अपने कर
अपने करू सबटा करू हूँ ओहि दुआरे
मम्मीसब कनि ठीक रहै छथुन तऽ कनि मनि कऽ दै छथुन
ठीक रहै छै
हँ
पता अय एकरा हमर पैर हमर पैर एते फुइल गेल अछि कि केना पता अइ आश्चर्य लागत सुनबै तऽ काइल खन काइल हमरा ने एतनीटा के चुट्टी काइट लेलक लाल बला पर ओ जे चुटि कटलक उ ठेहुनके नि नै कटलक है और पूरा पैर तक फुला देने अइछ ओ पता नहि कोन हँ हँ हँ वएह वह है हँ हँ गाछ पर जै रहै है से वला
ओ तऽ बोखार लगा दै छै आदमी के
वएह कटने है पूरा पैर फुला देने टाइट कऽ देने एकदम पैरके हमर
त चलहो में दिक्क
चल हो मे दिक्कत होइ छैय हो छैय ठेहुन तलबा काइर तक फुइल गेले छैय।
हँ तऽ ओकरा कनि अथी नहि करलियौ जत काटने ओतऽ ओकरा अथी नहि ने छुटि गेलै सुंग कहै छैय ओ
वएह लागै छै तऽ छूटि गेल छै कियकि दिखाई छै कनि कनी
हँ तऽ ओकरा ने गरम अथि से कोनो चिज से ओकरा निकालै के कोशिश करबै नै त नै निकलत पैर फुल्ले रहि जायत
ओ देखै छियै तऽ नहि करै छियै
हँ
हमरा नै ओकाय अरे हमर सबके दलान पर छै अथी की कहै छै ओकरा आमला के पेड़ लगेने छियै ह्म गाछ तोरैऽ ओहिठाम डेली ओत न दीप वगैरह लेसै छियै साँझ क पौआ गेलियै दीप लेस लए तऽ काइट लेलक
हँ ठीके कहलियै
सैह भैलय
तऽ एहि दुआरे उहै आमले के पेड़ पर होता हेतै नै
आमला के पेड़ पर रहै छै बहुत रहै छै चुट्टी बहुत जादा
अच्छा तऽ आमलाके पेड़मे धूपो देखाओल जाइ छै
हँ ओना तऽ अथी छै जे कातिक मासमे देखायल जाइत छै लेकिन हमसब डेली ओतऽ नीपे छियै देखाबै छियै।
अ हँ हमहूँसब कातिक मासमे जे नहाइत छलखिन हना पहिले बरसो लगल रहै छले मम्मी सब नहाइ छल खेलखु न हुनका पीछे पीछे हमहुँ नहा ले छलौ लेकिन की होइ छले हमरा। प्याज लहसुन कुछ लेनहि खाइ ले। तऽ दिक्कत ई भऽ जाइत छलै हम अगर कतहु जाइ छलहुँ एग्जाम तिक्जाम दै लए कार्तिक मास मे अगर एग्जाम ह आब दिक्कत भऽ जाइ छलै कि कतहु खाना नहि खाइ छलहुँ हेँ आब अहीं कहुं जे दु दिन के जे कत्तौ अगर सफर छैय एग्जाम तिग्जाम के त ओ दो दिन के सफर मे हम बिस्कुट या कुरकुरा खा के रहल जेतै इंसान के कमजोरी तुरन्त आबि जेतै। ई तऽ मम्मी बना क दऽ दै छलखुन हैं। किछो दिना स बाहर से खाइ छलियै बड़ा दिक्कत हमरा भऽ जाय छलै कहलियनि कि हुनका पैर पकड़े छनि आब हमरा से नहि हेता। हँ कियाकि कनि दिक्कत भ जाइ कनि घरमे रहलहुँ तऽ कनि चलि सकै हइ आदमी चला लै हइ कऽ किछु खा लेलक लेकिन मेन बात हे एते से अहाँ निकलियो घर से त कनी दिक्कत भ
दिक्कत तऽ होइते छैय और की हमरा ओतऽ प्याज वगैरह बने नहि छैय किछु नहि।
अखन तऽ देखै छियै दुकान सब जे नया नया मे खुलल यऽ ओहि सभमे देखै छियै नॉन भेजो बनबैया भेजो बनबैया। तऽ आदमी सोचि कऽ ओहिमे जा कऽ लऽ लै छथिन।